हँ
हँ दीदी गोर लगै छी
दिक्कत रहते की हाल समाचार हमहू सब ठीक छै बौआ ठीक
नहेलो
हू नहा लेलो
अच्छा आब एतै खाना पीना
हँ पूजा तहन खाना पीना
सन्डे छियै तऽ लेट कनि बहिए जाइ छै धिय पु त करतो रहल तऽ ओ सन्डे क कनि उठबो हँ लेट कनि उठै छै हँ
हँ सन्डे दिन क किया सा
हँ सही बात छै
ओर पूजा पाठ ओरियान करै छी एखन अच्छा आ बैसाइओ न दादीमा छथिने तऽ ई एक रंगके खाना हँ उएह बात छै हुनका लग फेर बिना प्यज लहसुन फेर इमहर बनाऊ सही बात छै बहुत भऽ जाइ छै मगज मारी
बच्चा छै आब जा सब बच्चा क सब रंगगक चुआइस ने
हँ सही बात छै एतबार रहलासँ इएह सब होइ छै ने
हूँ हूँ हँ आरअहाँके घरमे सब ठीक छै
बौआ सब हँ ठीक यऽ सब घरे पर यऽ आ हमहुँ सब कहाँ खेलियै आब खाना पीना खेबै धिया पुत तब नश्ता केने छै
हूँ आब नहा कऽ पूजा केलियै कपड़ा धोलियैए कहलखिन हम पसार ऐबे कपड़ा नहााकऽ अहाँ पूजा करूग
हँ ओ हम की करै छथिन छुट्टी छोटी रानी हमर बउआ कऽ दखे छथिन अ नहा लेलकै
नहि नहि नऽ हेलथ
अच्छा आब नहेतेन हू आय छोटको बऊआ घर पर छथिन अच्छा छुट्टी छैन
हू आय छोटको बऊआ कऽ छुट्टी छैन आओर सब कहू
कीसभ भोजन बनलै हँ
भोजन बनले हँ आलू परोर के सब्जी
रोटी कुट्टी तोरीके घेरा जकरा अपने सब कहै छियै हँ तकर भुजिया कनी पनीर छलैया बौआ से खेते मटर पनीर आ
हू चावल नहि बनल छैय बऊआ लऽ बने दिन कऽ नहि चावल बनबे छै ककरा पचे छै राइत कऽ सबगोटा नीकसँ लोक खेलक खाना पीना ते दुआरे राईत कऽ ओकरो दीदी बहुत बहुते आटा साईने परेत हायत हँआटा तऽ बहुत कम छै मोदी आरसभ रहैत छथिन डढ़ डेढ़ किलो ताय नऽ हं सबा घण्टा लाग छै किए तऽ मतलब नाश्ता रहू या खाना रहु रो रोटियए खाउ जखन खाउ से भऽ जाइ छै हँ आदत बनि जाइ छै सभचीज आदत बनि जाइत छै जे बना तऽ उएह
आमतलब सब ने जे रहिलिये ने जादा ल लोक मे त एको दू गोटा कम रहे छै ते बुझाइत रहेा घर मे कोई लोके नेय छैय
हँ हँ से तऽ छैहे
नहि बुझात रहे छैय लोक छै देखि एखनो तऽ सात गोटा छियै हमसब
हँ छिय कि ओर की छोटकोके तऽ आब गिरले जेतै आधा गोो रोटी तऽ कमसँ कम खाइते हेतै ने
बच्चामे आओर झंझट ने अखन बनाउ ओ बनाउ
बच्चा मऽ तऽ झंझट सहिये सबस पैघ छथि आन सबस पैघ वएह छथिन छोटू बाबूजी छथिन
हँ ओह छथिन बाप रे बाप भोर उठै छै आ बाबा परेशान करऽ लागै छै चलू घूमय लए गेट लाग जा जा कऽ कहतो इशारा हू बाजे तऽ छै ने
कलियामे छै हँ उठू तऽ बस घुमनाइ चालू
हँ घुमते खाली
हूँ घूुर घूरा आ जेना जाबै तऽ जागल रहत ने बचत ते आबे त ओ शान्त नहि रहे छै सुते छै ततबी काल शान्त रहे छै हू ह बड बिटू काटे छैय पैसा ललअ
आब आब अखन से जे उठते तऽ हमरा अथी मे रहते तऽ हमरा नछोड़ि नछोड़ कऽ कर छोड़ना छोड़िके बिटुआ काटि काटििके
मतलब सबस पहिने अपन कोटा ओ पूरा कऽ लेया जखन सब के सुते के टाइम छै उठि केऽ बैस तखन भ जा तह इमहर सेह बच्चा सभकेँ नहायो नऽ तऽ तुरते आलस आबि जायत नीन्द लागि जायत आ ने ई होइ छलै सबेरे एक बेर सुति रहै छलै तकर बाद फेर एगारह बजे तक उईठ गेल तहन गेल हमर सबकेीत टाइम फेर ओकरा न
संगे सुत रहल आ
आय
आय लेटे सुध लै आ त
सभ उठै छै लेट तऽ बच्चो कनि सुतल रहल तऽ लेट उठलै हेतै ताहि दुआरे आ सुतबऽ कने नहा कऽ लेट बाजू ब
और सब
तहन तऽ आब सभ आदमी नहेने तऽ सभ आदमी हेबै कि नहि नहेलखिनना आधा लोक एमहर सब न छै खाली माँ आओर कनियाँ तहन खाना पीना अपन सभगोटा खेलगो ह
दुनू चाचा भतीजा नाास्ता केने छथिन
हँ
हमसभ आब एते लेट के नाास्ता की करबै खाने खा ले
सही बात छै एतेक लेट कहैत छै एके बेर तकर बाद दोबारा एकोटा रोटी खालियौ नऽ दीदी दोबारा खाइके हँ पानि पी कऽ पेट भरिि जाइ छै
जेहिया कोनो सिलाई तिलाई के कर के रहल जेना अपन ब्लाउज त्लाउज सीबय के रहल कहिय
य को ह लेट भऽ जेतै ताहि दुे तब भरि पेट खाना खााकऽ नहि नहि बैसल रहइ छै आब खाली पेटमे बैसू तऽ गैस बनि जाइ छै हँ से तऽ रहिते छी
से तऽ कहैत छलै जे गाममे बड़ हुनका छनि गैसके अथेा हुनको बी पी लो भऽ जाइत छनि
हू एखनो नब्बे सााठ भऽ गेल छल गाँव सँ जे एलिये
तेहना भय जाईत त अनलहुँ चालीस कम भऽ जाइ छै क फेर तऽ अनलहुँ चीनी पानि पिलहुँ तऽ बराबर फेर जल्दी इसभ चीज टेंशनसँ भऽ जाइ छै दीदी बुझलियै हँ से तऽ छैहे महादेवेके आब सबटा अथी छनि हुनकेसँ दिन तट रहल छै कोनो बात नहि टेन्शन आबै छै अना जाइ छै सभ लेल एक एकटा ने एकटा टेंशन रहिते छै ओताऽ हर कोई दुखी छै ककरो केओ सम्पूर्ण सुखी नहि छै हँ केओ नहि सुखी छै कतबो पैसा रहत ने एक नहि एक ो त कनिते रहै छै किछु ने किछु ल के परेशान हँ हँ हँ हँ ककरो मनु्खे नहि भेल ओ बच्चो रहै से भऽ जाइत त किछु ने किछु कमी रही रहै तऽ मनुे नहि हँ से तै उएह देख देख लोक ने हँ जोगतएह देख तऽ लोक टाइम पास करैत छल ने नहि तऽ एनामे तऽ आओर लोक मरि मरि जैतै एक दोसरकेँ देखयके नऽ जलै छै
अ तऽ
हँ कि काइल जेते
रोशनी कोन क्लास मे छथि
रोशनी एहि बेर तीसरा मे यऽ आ छोटका य चौथा में य बड़क बड़का य छढा मा
हू पढ़ाइ गाँकके सरकारी स्कुल ठीक छैय आब करख देलने छै पढ़ाइ लिखमे हँ हँ आब गाँव बहुत प्रोग्रेस क देख क हमरो भतीजी सब पढ़ै छै बहुत सरकार छै बहुत अथी ह पहिने कतयसँ निकलि जाइ छलै भागि जाइ छलै आब सेसभ नहि छुट्टी जायब तऽ गार्जियन पढ़े छलिय य ताहि टाइम मे एगो दूगो मास्टर आ सात क्लास तक स्कुल
ओमे मुनमानी अ निकालि जाउ कतौ खिड़की द कुद जा कतहु कोनो ध्यान लख बच्चा सब पाँच मिनट बहाने कलम गाछी मे हँ हँ आम बिछ ले के चलियत किछु करै लए चलि गेल आब से नहि छै ह आब पूरा अभि छै आ खानो पीना सभ दिनके सभ रङ्ग देलक से होइ छै
हू हमरा सभभ टाइममे गहुूम दै छलै
हँ से तऽ एकरो सब ब बड़को बौआ सब के कनी दिन चाउर देने छ छलै फेर त बादब एककाउंट मे पैसा आबऽ लगले ह पैसा हँ बैग देलक साले साले से सभ दै छै
बहुत ठीक छै तैयो प्राइभेटमे लोकके मोन अथी रहै छै ने प्राइवेट लेकिन सरकारिएसँ ने लोक काज करै छै सरकारी आयग बात कहू मतलब कोनो चीज मे सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त गवर्मेंट स्कुल के आऔर की सरकारीे मागत कतहु से्यता छैट े जा ह कतब प्राइवेट से पढ़ लिय तबो हमरा सभके तऽ अपने ओते नहि पढ़ि पेलहुँ सब ने मजबूएसँ की छल तीन बहिन छलैय सबके देखय पड़ै छै ने हमर प्पा हम बाजयछलखिंह सालके तऽ खतम बेचार अहाँके मतलब शुरुआतेसँ भगवती अथी देने छथिष् देने छल मामओ पप्पा रहै छै तऽ लोकके संतोष ज सी बात से हँ हँ
भाय सब कतहु
कतबो मानै छै जे अपन बाप माय जेतै बाल बाल बच्च परर ध्यान देतै छै भाय तऽ सहोदर चीज भेलै हँ ात सब कहब सभ भाय बहिे छोट छियै तऽ सब ब मन ची हू अहाँके मुँहे ठोड़तै ने पहिले वातावरणसँ आदमी त चाहे छै ने सब अपन मतलब सब बेर जाइ छै तऽ चाचो चाची घर से साड़ी चाची साड़ी ब कड़ा
हू
सह बात छै परिवार तऽ सभ छथिे भऽ रहल लेकिन एगो पप्पा नहि छथि फेर गाँवमे नैहरमे स ह आ तऽ आ तऽ मेने ने मे नहि नहि कोनो बात नहि छै अहिनाहीसि खेलाके दिन कटै छै कोनो बात नहि छै सबपरघमणड मानहिने के समय मे दुःख महादेव कष्टो सब केने ने दै छथिन जय झ प सी बात हँ जकरा बर्दाश्त होइ छै ने कष्ट तकड़े भगवान दै छथिन सही बात छै कयो कते लोक बिियह कऽ लेलक हँ बहुत किछु कल अहाँ सभके आदमी बर्दाश्त केलियैहुत क्षमता रखियै तखने ने एखन तकछियै टिकलियै सही बात छै सब बस से जायकहै छै जे आइ काल दुनिियामे पच्चीस सालके अवस्थामे ताहिमे पच्चीसो सालमे की चारि साल नहि भेलै शादी तखन एहन भगवान डांगदेलखिनह पच्चीस महिना भगेलै केना ई लोग अथी करते चार साल मे साफ हू ह सहि बात
हँ
ह अच्छा ठीक अहा। कि सब खाना बनेलियै हम बनेलहुँ देलसग्गा अथीके ठरिया साग गेनहारी सागके आलू के चोखा अपने बाड़ी मे छलै हन तोड़ कऽनलियै पटुओ साग छै कहल पटुआ साग बादमे करबै एखन ठंडे खाना गर्मी में नीक लागे छै पटुआसाग सेखौत बनत पहिने मोन भरि कऽ खायब तखन ने से हमरा पटुआ साग बड बड नीक लागै छै आ देहोमे पाचन शक्ति होइ छै ठण्डा खाना गाम छलियै तऽ भईजी के बेसी कह कट गेल